कहियौ।
की हाल-चाल दीदी गोड़ लगै छी।
खश रहु, ठीक छी।
मौसी अंगना मे केहेन की रहलै उपनैनमे। बढ़ियाँ, के सब आएल छलखिन दीदी नीतू दीदी आएल छलैन ए।
हां नीतू दीदी आ मौसी के और जैधियो सब आएल छलै सब।
अच्छा तऽ तहन तऽ बुझाए सबके बजैने हेथिन, अपन परिवार मे सब। दुनू भौजी के नैयहर से सब।
नै छोटकी के नै, बड़की से सब।
अच्छा तऽ दीदी हे दुनू के बेटा के छलैन हय ना।
नहि एकेटा केलखिन
अच्छा बड़की भौजी कियैकि छोटकी
हँ बड़की
बड़कीके अच्छा आर आप आर मतलब उद्योगे दिन सब आबि गेल छलखिनें कि जे मतलब माटि मंगल सबमे
नहि ओ अपन दियादनी तऽ हुनकर सबेरे आबि गेल रहथिन चौदहे तारीखक
हँ हँ
और बाद बाकी लोक हम बीस क नीत हँ हम बीस कऽ केओ एकैस कऽ केओ तेइस कऽ
तेनाक धीरे धीरे से
सब एलखिन
हँ हमरोसभके एतऽ बगलमे उपनयन छलै अंशु अंगनामे नहि कहने छलहुँ गेल छलियै तऽ ओहि सभमे तऽ देखलिये बड सुदर अहाँ के उद्योगे दिन तऽ मड़बा तऽ ओहि दिन ने छड़ा जाय छै तऽ ओहि दिन देखलियै तऽ ओतहु छड़ैल हेतै बाँस लाल लाल काटि कऽ ला हँ हँ लाल, पियर, हरियर तीन रंगसँ आ खरो सब दीदी यै अपना सबके ने रांगल जाइ छै
हँ सब
आ कते ठाम हँ आ कते ठाम कते ठाम देखबै की एक छाड़ी मरबा रहत आ कते ठाम देख देखबै दू मतलब कि दू छाड़ी रहत ओतऽ कैहेन छलैया‌
सैह रहय छैय आ तहिना सजावट आब तऽ सजावट लोक कतैक कोरइ छैय
सजावट बड एत ऐतो देखलियै फूल फाल ई ओ हँ हँ बियाह दान जेना आ दीदी यै कतैक आदमी के देखियौ मड़बा पर मिथिलो पेन्टिंग करइत
बहुत नीक सँ देखैत रहै छैय एते नीक सँ कैल रहै छैय
कै आदमी के देखलियै जे मड़बा पर मिथिलो पेंटिंग सब केने आ से दीदी बड सुन्दर सुन्दर हँ हँ हँ कियारी बना बना क आब तऽ बेसि काल देखबैय दीदी जे अहाँ मतलब अपना सबके भेल छलय उद्योग मे तऽ ओहि दिन देखलियै कतेक आदमी गमछा बँटै छथिन
हँ इहो सब देलकै गमछा बिगजी सब दैय छैय आब।
हॅं आ बिगजी तऽ जेभी आ देखलियै जे गमछा के चारू किनारे पर मिथिला पेंटिंग बड सुंदर केना आ यै दीदी कोनो ई नहि देखलिय जे बड़का हँ हँ बि वैह डोपटे सब पर। हमरा लागल जे मतलब अहाँ के दूओ सौ आदमी गेल हेतै अपना सब के त बुझते छियै मड़बा छड़ाय छैय तऽ पूरा गाम हक हकार तकार पड़ल ओतऽ पड़ल रहै कि नहि हँ हँ। ‌ आओर लोक गेल तऽ देखलियै सभटा दुपट्टा मिथिले पेन्टिंगवला बुझाइया ऑर्डर देने रहै। आ ओकर जे दीदी छथिन ने तऽ दीदी के अपनो मिथिला पेंटिग
ती छै आ बहुत बिकाय छैय।
हँ आर अपनो दीदी के अबै छै ने मिथिला पेंटिंग तऽ देखलियै बड सुन्दर पूरा डोप टा सब पर केने आ लाल, पियर, हरियर शुभमे तऽ अपना सब तऽ लाले पियर रंग होय छै ना बड सुन्दर बांसों सब के बड
तहिना आब अपन लोक सजावट सजल-धजल रंग-बिरंग के कपड़ा लत्ता
इहो होय छै ने दीदी लोकके शौखो होय छै आ नानिये गामसँ सबटा होय छै नै। एता ते दीदी जावन्तो चीज जतेक एले विध से बाध तक सबटा नानी
अप ओत एकर अपन गामके मौसी के खाली पेएनटा।
हां वाएह बात एतौ साएह देखलियै। जे बुझियौ उद्योगे दिन जतेक मतलब डोपटा-तोपटा आएल रहै तऽ कहलकै हम सब ऑर्डर देने रहिये आब तऽ लड़की सब मिथला पेंटिंग मे नै दे खै छियै बना-बना कऽ रोड पर बेचैत रह आ दीदी हे कोबर कोबर सब जे सुन्दर बनाएत किछ नै और रूपम के देखलिये अपन नानी गामके जे अय ओकरा जे देखलियै कोबरमे पेन्टिंग केने से हाथी बड्ड सुन्दर। चिकनी मैएट के देखलियै हाथी बनेनै बुझलियै आ कहलकै कि गै कुन कारीक रंग से रंगलये ओना जे बाजार वाला रंग दे खबै ओ ओते नै खिलत तऽ कहलक कि हम सब कजरौटी से की केलौ राएत मे पजाएर क काजर बनेलौ आ ओहि रंग से रंगने रहियै ते हाथी एतेक सुन्दर लगे ओय पर लाल
ओ खिलल कारी रहे छै ओ जे आय अथी घी से काजर जे पारल जाय छै नै जरा के दीपक ओकर कारी अलगे रहै छै।
आ आ अलगे कहलक कि जे हमसब ओकर बनेनै रहिये आ लाल पीयर के पूरा पट्टी हाथी पर दुनू रहे आ देखलिये की दीदी ये घूघरू सब नै होयया पा अपना सब के पायल सब वला छोट-छोट बच्चाके। से देखेलियै से एतेक सुन्दर बनेनै रहै आ भग आ दीदी हे भग बड लूर छै, भगवती एतेक सुंदर लि खै जे बुझाय नै जे छौड़ी कहिया सिखनाय छै। पता नै बड, हमरा कहलक कियाए नै जुड़ जाय छाए।
ए बहुत
त हां हम कहलियै जे दीदीयो जुड़थिन हम नीतू दीदी और अहां दऽ जे अपना सब सब आदमी जुड़बै तऽ हम कहलियै दीदयो सब जुड़थिन तऽ बैसले रहै छथिन आ बौअवा सब त अपन भोरे स्कूल गेल जलखै कऽ केऽ तकर बाद अहुॅं बै सल रहे छी तऽ अपना सबके ई हाएत जे सिख लेब ने दीदी तऽ अपना सबके लोक के की होय छै बुझलिये अपन घरक व्यवहार लए बढ़ै। आ बुझियौ उ उपनैने में जैते डोफता आएल रहै दीदी से कहलकिन हम सब बुझियो पाँचे सातटा एहन छै जे बाहर से लेलियै बाद बाकी मे सब घरे के मिथला पेंटिंग के रहै हां आ
थोड़बे छै हम तू नै करै छी ताए नै ने करऽ लागबी तऽ अपने हाथ बैस जेतै आ बढ़ियाँ से भ जेतै।
आ मेन बात कि होय छै ने बुझलिये लोक
एक नम्मर से भऽ जेतै, लेकिन करै नै छियै छुट्टीके वजह से। आ बौअवा सब तंग करऽ लगे छै तै दुआरे।
से बात छै आ लोक के दूटा पाइयो के ने आस भऽ गेल आ अपन दसे टा पेन्टिग बिकायल पचासे टके तऽ कतै न
तें ने बाप रे मिथिला पेंटिग के चद्दर सब चौबीस सए मे
चौबीस सै में आ साड़ी सब देखबै अहाँ के दू दू हजार तीन तीन हजार से
लेने छेलियै दीदी हिनकर कहने छलखिन हैं जे मिथिला पेंटिग के निधी हमरा एकटा साड़ी खरीद देब तऽ हम लेलियै दरभंगामे छ हजारमे लेलियै पुरे मिथिला पेंटिग कैल दीदी ले नेने छलियैन
मिथिला पेंटिग वाली सब के तऽ कहलक दीदी एक एक टा साड़ी पर जे हम सब करइ छियै तऽ पा तीस पैंतीस सर चारि चारि हजार रुपइया दै छय। आ ओहिसँ की भेल ने दीदी लोकके रोजगारो भेटल हम तऽ कहलियै जे महिला सभ जे बैसल रहे छै जेना मम्मी, चाची, काकी, मामी, अहाँसभ भेलखिन करबा के चाही दीदी दसटा साड़ी पर तनि गरबडेत लेकिन धिरे धिरे कि छैने दस हजार पन्द्रह हजार बैसल अहाँके के घर मे पाइ ऐत आर हम तऽ कहलियन नितुओ दीदी सबके सिखबा के चाही बैसले रहै छथिन आब तऽ बौओ स्कूल चलि जाइ छय कनिके दिन आब तऽ बौओ स्कूल जाय लगतै ने तऽ बौआ स्कूल
अखन कहाँ जाइ छय स्कूल तिस्कुल नहि जा दै छथिन छुट्टी नहि गर्मी के वजह से जे मोन खराब भऽ जाइ छय ओकरा
हँ गर्मी बड छय मेन बात छय नहि बुझलियै दीदी ओ एतै सुख सुविधाके लोक के आस आर एक टा चीज देखै छीयै दीदी आब नहि यै दीदी एते एते दुलारू बच्चा अपने सबके छय इम्हर जे देखबै बच्चा सभके मिथिल मिथिला क्षेत्र के भोरे उठल नौ बजे जलखै केलक रोटी, तरकारी आ नून तेल आ लऽ कऽ गेल बसता नहि बुझै छियै ज जकरा जते सुख रहै छै ने ओकरा ओते दिक्कत होइ छय से बात छय तऽ आ एहि सब क्षेत्रमे की छय ने दीदी लोकके पाइयो बढ़िआँ होइ छय पर्याप्त क्षेत्रमे हमरा कहलक जे बुझियौ जे दीदी हमसभ पाँच टा सात एको महीना मे अगर हम पाँच चोगो चद्दर बना लेलों त हमरा पचीस तीस हजार रुपइया घर
आरामस
हँ
हिनकर एकटा दीदी के नानी के बे नानी गाँं के एकटा दीदी करै छथिन मंथली पचास हजार रुपआ कमाइ छथिन।
आ किआ ने कमेथिन आ ओसभ मे कोन काज छै हमहूँ सोचै छियै दीदी जे भविष्य मे जे पढ़ाइ लिखाइ सँ समय बच तै तऽ अवश्य सिखबै आ करबै हँ हँ सैह बात छलैए।
सब त तोहर माॅं अनने रहथुन तऽ करे नय छथ
हँ हॅं किछ किछ करै छै माँ के त बीच में ई त मोने खराब
ट्राई कर बना
हँ म मोने खराब भऽ गेलै ने तय दुआरे आ दीदी ओहिमे जे छै ने तऽ हम सब जे पुछबो केलियै तऽ कहलक जे
सेह छै आओर आओर सब पढ़ाइ-लिखाइ बढ़िआँ से चलैए य?
हँ सभ चलै छै, आ ओ की कहलकै पता हइ जे तीन बेर कर पड़त पहिल बेर छै। जे एक महीना तक अहाँके कागज पर बनबअ पड़त रंग पड़त कगजिया सँ तकर बाद होत तऽ एक महीना से हेत तकर बाद जहन अहाँके बढ़ियां से कागज पर बी लागत बनअ लागत तकर बाद आहाके भ जायत कथी पर साड़ी पर देत कपड़ा पर दोपट्टा-तोपता पाग तऽ आ एकटा चीज नय देखै छियै आब जे बियाहो सभ मे पाग हयत तऽ देखबै बेसी अहाँ मिथिले पेन्टिंग हं।
पाँग आ डोका हथ पकड़ा सब जे एथथ सब हाथ पकड़ा के देखबीही ओको मिथिला पेंटिंग पाग दो
कहलकै जे बुझियौ जे दीदी हम सभ उपनयन बीआह के जे छै से ऑर्डर लै छी बुझलियै आ कुर्ता यहाँ बुझियौ कुर्ता तक पर मिथिला पेन्टिंग होइ छै। लोक के एहन दुरागमनिआ साड़ी भेल चतुर्थी के साड़ी भेल
छियय के मिथिला पेंटिंग के कतेक सुन्दर
ये मिथिला हाट गेल रहियै से दीदी देखलियै एक एक टा के पर्स के दाम बुझियौ आ एक आ मेन बात ई छै ने दीदी जावन्तो चीज भेटै छै आ लोक के मोन लागल रहै छै ने। मैन केे चलु हमरा अहा ले कनि महगा छै, लेकिन जे आदमी बम्बई दिल्ली में रहे
छैहीहे हे छैहीहे ओकरा लेल तऽ ओ बहुत अनूप चीज छै।
आ बहुत सस्ता भेलै ने। कियाकि ओहि सभ मे महगाइयो बड्ड छै अपने सबके क्षेत आ मेन बात ई छै ने अपने सबके देखबै जे प पढ़ाइ-लिखाइ आब लोक सब पर ध्यान दै छै खाली पढ़ाइए पनी देखबै इएह सब देखबै आ सबटा रूपम सबके देखियौ हम कहलक ई ज बुझि बियाह के बाद छह महीना स त हम सब सीखलियै आ बूझी आब एहन बनि गेलै जे मत मतलब कोबर तोबर वला जे हमरा हर महिना में
आबि जाइ छै हँ बढ़िआँ कमाइत हेतै ओ
हँ अहा कहलक
आ कोनो चीज एहन नय छै जे नय आबे छै हाथी दीपो चाँद डाला सब टा ओ बनबै छै।
छै कहलहक त बुझिही जे बियाह जे होय छै दरभंगा में त हमरा सबके ऑर्डर देलक ऑर्डर देलक तऽ बुझिही एकटा बिआह मे पाँच हजार सात हजार के कमेलहुँ भगवती बनेलाउ आ त तकर बाद अय उपनयन कहलक भेल छलै ओकर बहिनके नहि बच्चा भेल छलैह कहलक ओहि में गेल रहयै रानी दीदी के बेटी के उपयन में तऽ कहलक जे बुझहीं सबटा मिथिला पें पेंटिंग हमहीं केलियै अप्पन बहीनमे तऽ नहि तऽ आप हॅं। अबेेड़ बात छै कहलकै ओकर दियादनी ओक ओकर दियादिनियो हमरा कहलखिन जे बौआ जतेक पाय लग तय स अहाॅं हमरा में कऽ देबैऽ अहाॅंके जे लागत सेॅं हमरा कहलक आ दोसर बात की छै न दीदी जे अप्पन सास दरभंगे में रहैत छै आ दुन्नू बच्चो इसकुलमे पढ़लक ओहि इसकुलमे आब पढ़ैबतो अछि। तऽ बढ़िआँसँ ओहो सभ पाइ ताइ कमाइ छै आ दुन्नू बच्चों पर ध्यान राखलक ने
रूपम आब दरभंगा में रहै छैय।
हाॅं रूपम त बड्ड दिन सॅं दरभंगा मे रहय छै।
ओ नय बुझल छलै निकसॅं
भंगे मे रहैत छै तऽ कहलक की नहि बुझलियै दुन्नू
पेंटिंग क बड्ड
कहलक तऽ जे दीदी ई एक एकटा हँ
से बात कहलक जे बुझहिं ने एक एकटा बियाह जे होइ छै दसोटा बियाहमे जे बना लेलौं आरामसँ चालीस पचास हजार भऽ गेल हँ आ काजे की रहैत छै बरषा ब बच्चा सब इसकुल गेल या संडेके खेलाय लेल गेल ने तऽ बुझहीं मतलब ई मिथिला वल्ला कहलक स्कूलो पर करने छी जहिमे दुन्नू बच्चा गेल ने आब लऽ कऽ जाइएके छै। हँ आ कहलक लऽ कऽ तऽ जाइके रहिते छै आ बारह बज्जेमें फेर जेयबाक छै तऽ ओहो चलि जाइ छथिन भोरे तऽ ना जलखै बनेलहुँ सब आदमी जलखै केलहुँ आ दुन्नू बच्चाके तैयार कऽ के लऽ कऽ गेलहुँ आ कहलक जे बुझहीं जे पं मतलब अठारह बीस हजार ओहो सब भऽ जाइ छै।
बढ़िआँ बात छै।
नीक छै नै दीदी किएक नहि करतै जकर घरकऽ लोक पढ़ल लिखल हेयतै न से बात छै आ लोक सरकारिए नौकरी पीछाँ कते रहतै दीदी कते
छैहये कते रहतै आ सरकारी आ प्राइभेटमे आब अन्तर की छै।
नहि ने छै आ दोसर बात ई छै।